हैलो, हा- हा, हैलो
हा हलो
हा हा न अचे थी आवाज़ु?
हा हा
हा त मंहांजी हिकु भेण आ त हुनखे मां कुछ कम चयो तूं हुन न कंई, त हुनखे मां सब थी ॿुधायां कि कॉलेज में हे थियो आ, हे हे, हिन में जुड़ी आ कार्या में त मां उन चयंईं कि को मैने- मैने मां चयो कि मां कॉल कयां, त हुन चंई, हा। ॿ ॾह मिंट, पंद्रहं मिंट, ॾह मिंट, पंद्रहं मिंट में हिकु घंटो थी वियो।
अच्छा
त फिर हाणे मां हुन खां न ॻाल्हाईंदीयां उ पाण ई भाव न थींदी आ, भाव न ॾींदी आ त मां ई न ॻाल्हंदीयां। न
तांजी कज़िन भेण अथव या।
हा ईअं सब ईएं मंहांजी हिकु फैड ॿ टे फ्रैंडस मतलबी आहिन, त मंहांखे दोस्ती न लकी न आहे। मिंस ॿ सुठी आहिन बाक़ी ठीकु
अच्छा तव्हांजी हा चओ ता तहांजी फैमिली आहे।
हा त फैमिली बट त हिक फैमिली में हेड़ी आ न हुन जी कज़िन
हा
तो मंहांजी बसि ॿ हिक ॿ फ्रैंड सुठी आहिन, मां बि का अदर कास्ट आहिन या सिंधी कान्हनि बाक़ी त सभु ईअं ई बाकि त मतलब
अच्छा, अॼकल सब मतलबीआहिन दुुनिया ॾाढी।
हम्म, तहांजी केॾि बेस्ट फ्रेंड आ?
मंहांजी त आहिन मतिलब मंहांजी त सुठियूं आहिन ॿ टे फैंड ॾाढियूं सुठियूं आहिन। असांजो सुठो ग्रुप आहे, ॾाढो सालनि जूं पुराणीूं फ्रैंड आहिन असां।
अच्छा फिर सही आहे, पुराणि दोस्ती एॾो जल्दी थोङी टुटंदी आ।
असां एडजस्ट करे छॾंदा आहियूं हिक ॿिए सां।
हम्म
मलबु कि तॾी दोस्ती निभबी आ। कॾी हू असांजी ॿुधंदी आ कॾी असां हुन्जो ॿुधंदऊं।
त ऐं हिअं न कि मुंझो ई मुंझो बुझु ईएं न।
न ईअं न।
हा।
हिकड़ी अहिड़ी दोस्त आहे असांजी, जेका ख़ाली पहिंजी हलाईंदी आ। हो कंहिं जी ॿुधंदी नाहें, हिकड़ी आहे अहिड़ी, असां बि अजेस् करे छॾिदा हा, पर पो असां सब मिली करे उनखे एडजस्ट करे छॾंदो आ हले।
हा, सई आ, हम्म।
पोइ असांखे पोइ हेॾनि जे हेॾनि जे विच में पो एॾो लॻंदो न आहे, चवंदो ठीकु आ, करण ॾसि जीअं करे।
हा, सही वेंदमि।
हा, बाक़ी असांजे ॾाढो सुठो आ, ग्रुप में ॾाढो मस्तु हलचल आ। ईअं न मस्ल, अॼु बि असां सुंदर कांड जे पाठ ते वियासीं सभु साहेड़ियूं।
अच्छा सुंदरकांड, मांजी बी तूं वञु। मांजी इंग्लिश में चैप्टर वन, चैप्टर ई हुयो सुंदर कांड मां ॿुधो काहाणी सुठी आ न।
ॾाढो मस्त।
हम्म, सुंदरकांड मांखे वणंदो आ, बि सुठ मां बी, मांजे मांजे बी त चेप चेप्टर हुयो, माखे भी मांजे माजी भेण सम्झाईं ईअं आ चेप्टर में। त मां पाण ई लिखी आयमि, सुंदरकांड इंग्लिश में इहो। आयो कोश्चन, कोश्चन पेपर ते त मां लिखी आयमि।
अच्छा।
हम्म, तव्हां म तव्हांजी महाभारत ॾिसणी तव?
हा रामायण महाभारत शिवपुराण मां शिवपुराण पढ़िदी आ।
अच्छा।
हा इऐं न, महादेव ॾिठो आ। श्री कृष्ण ॾिठो आ।
हम्म।
हिकिड़ी ॿी भी पिक्चर ॾिठी आ, मतिलबु मां ई मांजी भक्ति भाव ॾाढो वधीक आ।
अच्छा।
हा मांजो जीअं हाणे मोन व्रत हूंदो आ, रोज़ सुबुह जो साढे यारहें खां साढे ॿारहें।
अभी हाणे त हू ईंदो न सावन।
न हाणे सावन जा व्रत।
सावन जा व्रत, त तां रखंदा आयो?
हा पुरा उपवास
अच्छा हा, मतिलबु ईअं मंडे मंडे ईअं मां बि सोचियो आ पर हाणे डिसूं मां
न मुंहिंजो मंडे मुडे मांजो सॼो महीनो उपवास हूंदो आ, मां कुछ बि न खाईंदमि।
अच्छा, हा त मतिलब हो फल फ्रूट त न कुछ न।
ख़ाली फ्रूट ऐं रात जो ऐं खीर सां गॾ बस।
अच्छा, हा हा त ॿुधायो उहा।
हा, बसि उहो कंदमि मां हाणे। पहिले बि रखियो पुरषोतम माह जो महीनो, हाणे वरी सावण जो महीनो।
सावन जो हिकु मिनजे बसि अगस्त सां ई सावन हा न।
हा त हाणे टीह जुलाई खों लॻिदो।
हा, टेईस जुलाई या एक हा।
ट्रीह अगस्त ताईं व्रत आहिनि।
ही
हा
त मां छा थी चवां हा तहां हाणे जो हलो
हा हा
हा त तहांखे मां ॿुधायांव जो खोलो मतलबु जमेटो, स्विगी
हा
त मांजी हिकु फें मांजी मम्मी जी फ्रेंड आ उन्हनि में बि ए ह हुन उ रेस्टोरेंट ता खोलनि मतिलब
अच्छा।
हा त मतिलब वेटर लॻंदा हो रोटी ठाइदी और ॾींदी वेंदीअं। अउं घर जो पूरो खानो ईंय मतिलब ई पिज़ा न बसि त दाल चावल पनीर जी फुलको ईअं त तहां बी ट्राए शायदि करे सघूं त कयो मतलबु इंय मतलबु फबे। तो मतिलबु ईंअं न कि जस्ट इयं पो चवनि ॾह टाइम भी लंगदो आ न। की वीह मिनंट में तव्हांखे रेडी करणो आ।
सही में असांजा घर जा कम इ एॾा हूंदा इन न। सॼो ॾीहं थकान थी दी असां घर जी हाणे रोटी करे हाणे त अ छा करे करे थकी पियाऊूं न की घर जी रोटी करण बि थकी पऊ तां ॼण
हा पर हाणे म त मतल हे थियो आ की हुनमें सभु रेडी के रखिजो अटो व अ अटे बॉइल तव हा न, थोड़ो मुश्किल आहे।
जेको थींदो या पो पंहिंजी ज़िंदगीअ मां न जी सघंदा इया ॻाल्हि आहे प बि लगदो ई लगदो आ पाण पोइ ॾिसो छा त लालच वधंदी आ। की वा ठीक आ न ॻाली न असां पैसो कमाईंदासीं बि घर में पैसो ईंदो। हु बि घर में पैसो ईंदो इन चक्कर में पाण जा जो ई न करे सघंदा आहियूं।
हा। हैलो।
हा।
हा वई त तो फिर वरी तो फिर तहां वरी वेकेशन ते छा त सोचेव कहां घुमणु वञा?
मांजी त हाणे वेकेशन मां हाणे त घुमी आयमि दिल्ली। औना जी ॾाढी इच्छा आहे। सोमनाथ।
ओ सोमनाथ हा अथव कंहिंमहिल वेंदो वरी।
हा मांजी सोमनाथ जी ॾाडी इच्छा आहे।
हम केमहिल वेंदा वरी?
हाणे कोई ॾिसो हाणे जॾहिं महादेव जो बुलावो अचे।
हा राखी ते काथे त वनो राखी साथ में
राखी त असांजो घर ई परिवार सभु ईंदा आहिनि दीदीयूं वग़ैरह ईंदियूं आहिनि न।
अच्छा सेम मांजी बि हाणे बुआ बुआ ईंदी राखीअ ते।
हा त असांजी बि दीदियूं वग़ैरह ईंदियूं।
हा त इहा बि हलो बि सभु हिकु ई पूरे घर पूरी फैमिली हिकु घर में सेलिब्रेशन कंदा आहिनि ईअं थींदो आ।
हा, बस दीदी, पांहिंजे बि घर जे मथां जीयाजू ईंदा आहिनि, पोइ सभु ॿार रोटी - वोटी खाईंदा अऊं रात जी उते बस मस्ती- वस्ती कंदा, पोइ राति जो लेट हो पंहिंजे घर वेंदा आहिनि।
हा, मांजो हाणे सोचियां, ड्रैस छा पायां राखीअ ते?, हीअ ड्रैस ई वठां न वरी ऑनलाइन?
हा।
तव्हां ऑनलाइ, तव्हां ऑनलाइन थींदव?
मां ऑनलाइन बि कंदी आहियां पोऑफलाइन वठदी आहियां। जीअं समझ में अची वञे, अञा कुझु सोचो ही कान थम। अञां पूरो टाइम पियो आहे। हा।
हाणे पांजा पंद्रहां अगस्त सिंधी वरी- वरी।
हा मां पंद्रहं अगस्त ते ब्लड डोनेट बि कंदी आहियां।
अच्छा बोलो।
छब्बीस जनवरी ते ऐं पंद्रहं अगस्त ते मां ब्लड डोनेट कंदी आहियां। हा।
पर मां बि कदम वेट गेन करिणो आह, थिए ई नथो।
पंहिंजो त पेट सुठो, माने ब्लड बि हिमोग्लोमिन सुठो ईंदो हुयो न। त मां हर पंद्रह छब्बीस जनवरी ते ब्लड डोनेट
सई आह। मां खे म मेन वेइट गेन करनो आहे ॾिसो प्रोटीन- वोटीन कुछ वठां खणी। मां पतो कयो या हो पतो कयो हाई प्रोटन ओट्स आए। उ वठां पर उ चवनि था की व मां पीउ हा न न मांखे हाणे सर्दी आह, त मां बनाना नथी अॼु बि मुंहिंजे बनानो आयो पर नथी खावां, थधि वधी वेई रही आहे। वधी वञे त फिर।
हा बाक़ी बनान, सभ कुछ सुठो आहे हा।
म पी विया हो टेस्ट बिल्कुलु
तेसि ती ॻाल्हि न आहे बट जेको प्रो जेको शरीर गेन करणो तव न त उहो। यूं बि मज़ू कंदो हु शरीर
ह मक ठ त मिक्सिंग बि बिस न क हुनमें
मिक्सी में, मिक्सी में, भली ग्लाइंडर में करो बसि मिक्स थी वञे चङी तरह। खीर ई, अ न एपल, हा। हुन में थोरो ड्रायफ्रूट विझी करे पीओ, मस्त लॻदव। हुन ड्राई फ्रूट व पियो मस्त लॻदव।
हुं सही आह, मम्मी कल्ह गोरी वठी के हिक फ़ाइदो थी वियो।
ॿियो बि वॾे बाबू खे ॾींदी आहे न, ब्रेड बटर, ऐं मिल्क बनाना मिल्क।
अच्छा हा, मे ई पीनट्स बटर खाना पीनट्स बटर। और मतलब खाइबो आह, अ पीनट मां पीनट पो खंदी आहियां, पीनट व ओ हूंदा आहिनि बटर न बस पीनट्स, बस पीनट खाईंदी आहियां। बटर वालो मांखे न वणंदो आह।
हुन वटि पीनट बटर जो सवादु अलॻ थींदो, त उहो ताक़त अलॻि ॾींदो आह।
मेन चवंदा आहिनि बनाना, और पीनट बटर।
हा, हा।
तव्हां साढी पाईंदा आहियो?, हा, तव्हां साड़ी वड़ी पाईंदा आहियो?
हा मां साड़ियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि।
त नेट वरी की मतलब हो?
त माखे जॉर्जट ऐ शिफोन वधीक वणंदी आहिन।
अच्छा हा मां बि फेरन में साड़ी पाती हुई पर मां खे ठह न पई। हा मूंखे त फिट थियणो आहे सभ ड्रसच
फिट वारनि खे वरी पोइ जींस शॉर्ट्स कपिड़ा ई ठईंदा आहिन। ताहां पाईंदा हूंद न शॉट्स वग़ैरह न?
न माहिंजे या आलऊ काने।
हाजींस पाईंदा हूंदव?
जींस विं। स पाईंदी आहि जींस टॉप मतलबु जेकेट वग़ैह ईअ सभु पाईंदी आहियां हाणे बि हिकु टॉप ऑनलाइन ऑर्डर कयो भई जींस ॾिसण कहिड़ी ती जचे त कया पतो तव ऑनलाइन कपड़ा सही चवदां मार्केट में मूंखे कुझु मे ई नथो सता ईं ऐं न मूंखे कुझु समझी नंदोयो आहे बाक़ी पंहिंजो सुठी न बचंदो काथे मुंबई आ। उते वञो पुणे मूंखे पंहिंजो सिठी न पढंदो आ।
हा।
कुझु आहे ई कान हिते सभु ईअं ई आहिन।
तवांजो ऑनाइन अचीें वेंदा हूंदा न कपिड़ा सुठा?
हा- हा ऑनलाइन सही ईंदा आहिन हा तव्हां बि हिकु तव्हां बि ट्राए कयो अभी कल्ह सेल लॻी आ।
फ्लिपकार्ट में?
फ्लिपकार्ट में हा।
अच्छा
मोबाइलनि जी लैपटॉप जी ईअं।
अच्छा
हा त हाणे मां ॾिसूं थो। छा मिंतरा ते मीशो ई सेल लॻी मीशो मां कुझु नोबाइलंदी मीशो ई आ।
हा माखे बि आयो कि सेल लॻी आहे त कओ पर कुझु न लॻयो।
मां ॾिठो बि न मां टाइम न हुयो त मां खोलियो बि न।
मां ॾिस मां ॾिसो। पर कुझु न लॻायो सेल वेल माखी बि आई पर मां न खयमि वरी आई तथ व त
न हिकिड़ो फो मांो फोन ईंदि हुयो सॼो ॾ शाम लाइ को स्विच ऑफ हुयो मुंहिंजो हा माहिंजो फोन चार्ज न हुयो लाईटा बंद हुई त फोन चार्ज न थी सघियो।
हूं मांजो आयो मेशो प मेशो ॾिसो से नकल लकल काननेहे बाक़ी सवाना और फ्लिपकार्ट में लगॻलि आहे एमेज़ॉन ईअं।
न बाक़ी त फोन आहियो मिशोई को बि तव्हांजी सेल लॻ आ बम्पर सेल तव्हां हुन में विज़िट करो।
हा मीशो बि मु कंपनी हूंदा आहिन। ईअ बस हा! बस हां क्वालिटी हुनजी घट ईंदी आहे ईअ में।
हा, क्वालिटी न हूंदी आ।
त माखे न वणंदी, कॾहिं कॾहिं कंहिं महिल कंहिं महिल सुठो अची वेंदो उो तु के सां।
हा
काॾां घुराईंदायो?
न हमेशा न, कोई शइ लेकिन समझ में अची वेंदी आ सुठी दीया, पो अगर सुठी निकदीआ त रखदायूं न त वापस रिटर्न करे छॾदीआ।
हा, भाभी अगर माखे सुठी ती लॻे त मां हुनन खे सेव रखंदी लिंक, सेव रखंदी आं की हिनन सां ई घुरांईंदो आहे, हीअं मतलब
हा
हा, नकी कोई कोई सुठा हूंदा एन बहुत, और मीशू में एनी टाईम सेल हूंदी आ, एतरो पसंद तव, हां फ्लिप कार्ड पे मिलता है।
कपड़ा त मिंत्रा ते वरी बि सुठा एन।
हा हा मिंत्रा कां मां, मिंत्रा मेन कपड़न जो ई थव, मूंखे उहोई मिंत्रा ई वणंदो आ। पर मंहंगा कपड़ा पर सुठा बि। न, रेट जे हिसाब सां सई ती, हा, हूं त बुक मिंत्रा मां ई केंदायूं, और सबाना। सबाना में बि, सबाना में तहां ॾिसजो, सबाना बि, मतलब सुठा कपड़ा ॾिठा न, ॾिंदा एन सबाना।
इहो, अ, जीओ कयो तई यूज़?
अ, जीओ, हा हा, हा हा हा हा, मां हिक प्रोडक्ट्स वरी घुरई बस ईंय, बाकी त मिंत्रा ईं लगभग
अ, जीओ बि सुठा तव, न मिंत्रा में बि सुठा एन, अ, जीओ में बि जीएं सुठी कोई शइ अची वेंदी तव न, त मस्त ॿिनीं भाभीयुन खौ वठंदी आं, अ, जीओ खौं।
अच्छा
कपड़ा पर्स व